हँ फोन कटि गेलौ रहय
हँ ओ कनी इंटरनेटके प्रॉब्लम भऽ गेल रहै। ओहे से
ओ तऽ हम अपन बताबैत रहिय। अनुभव के बारे मे जे जब हम जब हम उड़ीसा गेलियै रहैय पुरी ओ समुद्र मे जे घुसलियो रहे नहाय लेल तऽ छ घंटा तक के नहाइत रह गेलियो रहे हँ आ समुद्र के लहर घीचैत घीचैत साइड पूरे लऽ के चलि गेल। सबस अंत तीम छोर पर
हूँ
सबसे अंतिम छोर पर चलि गेलियो हम चारू भाय बहिन रहियो आ चारू आदमी उ चलि गेलियै। इम्हर चाचीज हमरा सबके खोजेत रहथिन तऽ हमस मिलते नहि रहियै। हुनका जब बहुत देर भऽ गेल ताबे नहि अबैत रहै। उमे की होइ छै। जे बालू रहय छै। ने बालू अपने आप घीच घिचने घिचने जिधर साइड के हवा रहल उधर साइड लऽ के चलि गेल। तऽ उएह हमरोसभके साथे भेलै रहए। हमहूँसभ हमहुूँ सब कथी हमूँ सब तरह तरह चलि गेलिय रह ओ साइड तकके आ फेर चाची खोजैत रहथिन कम सऽ कम छओ घं्टा बाद हमसब गेलियै। तब चाची के देखलियै। जे साइड मे खराब भऽ कऽ आ कान रहल छथि। हमरा सबके खोज रहल छै।
आवाज नहि आ रहल हऽ तोहर किलयर
हेलो।
हेलो।
कहतियो नहि मिलैत रहै। नहि मिलैत रही ओहि लेल
हँ ओहि लेल कनैत रहथिन जे सब चारू के चारू बुझा डूब गेलै। पानी मे
जा
ह तब हमसब गेलियो तब नहा सुना कऽ तब खा पी कऽ फेर ट्रेन पकड़लिय तब घर एलियो डेरा पर आ ट्रेन मे जे भीर रहौ बाप रे बाप नय पूछ। एगो डिब्बा मे कम कम से कम नय कुछ तऽ दूओ हजार आदमी अथी लद्दल रहल।
सब ट्रेन मे अइसे जादही आदमी रहै छै। कोनो कोनो तऽ एहन लटक लटक केऽ चलैत रहै छै।
आरो जे जगह सभ तीर्थ बला फेमस छै। जेना बाबाधाम ईसभ भऽ गेलै। आ उहे जगन्नाथ पुरी भऽ गेलै। वृन्दावन, प्रेम मंदिर ई सब भऽ गेलै। ई सब जगह के ट्रेन मे आ बस मे आरो जादा भीड़ रहै छै। बूढ़ बु
बात छै। कियेकि सबगोटा ने सब ने मंदिर जाइ छै।
हँ गर्मी छुट्टीे के टाइम रहै न।
हँ इहो बात छै। की
गर्मी छुट्टीके टाइम रहै जेते आदमी रहै। आ खास कर उ रवि के दिन रहै रवि दिन ओत पर एगो ट्रेन आक रुकैत छै। उमे जेते यात्री रहै छै। सभ जगन्नाथेपुरी मे अबै छै। यात्रा करऽ लेल तऽ ओहिके लेल आरो आरो भीड़ रहै। बुढ़ बुजुर्ग आदमी के तऽ ओहि दिन जेनाइ कठिन रहै छै एकदम
हँ सहिए कहल इयो बात तू
हँ आ हमर बाबा रहि गेलखिन आ ट्रेन के बाहरे मे नीचे मे खड़ा रहि गेलखिन
जा
उ तऽ आधा घण्टा ट्रेन रुकलै स्टेशन पर तब जेना तेना सभ आदमी घुसलियै नय तऽ रहि जैतै रहै आदमी स्टेशने पर एक दिन एक बार हमसब बाबो धाम गेलियै रहे भादो के महीना रहे उएहे मे गेलियै रहे तऽ दादी स्टेशने पर छुटि गेलै रहे
ज तऽ फेर केना लेलही रहे
तब बाबा घुसलो बाबा उतर गेलखिन एगो डिब्बा मे से तब गाड़ी जब चललै तब दोसर बौगी मे घुस गेलखिन आ हमसब दोसर बौगी मे रहियै आ जब फेर दोसर स्टेशन पर ट्रेन रुकलै न तब सब आदमी साथे भऽ गेलियै उहो बेर ट्रेन मे बहुत भीड़ रहै हद से जादा
सी बोगी सबमे तऽ कनी खालियो रहि जेनरल वाला मे तऽ एकदम पूरा भरल रहेै छै कोसम कोसी
हँ हेलो
हँ हेलो
उम्हर वर्षा उर्षा होइ छौ कि नय होइ छौ
ऐने तऽ भेल रहो कहलियौ जे नय हेतै वर्षा लेकिन जोरसँ कनि भेलै ओकरा बाद एते ने गर्मी कऽ देलकै जे हालत खराब कर रहल पर से लाइटो कटौती
हँ हँ लाइटे के वजह लाइटे के वजह से सबस जा्यादा दिक्कत भ जाइ छै रात के जे लाइट कइट जाइ छै ने तऽ भर रात आदमी सुत नय पबै छै
इहो बात सहीए कहनी
और राजगीर गेली रह तऽ शान्ति स्तूप गेली रहे घूम लेल
जबकि ओ सब जगह लए नय गेलखिन
शान्ति स्तूप ने गेलियै रहे
नय खाली हमस ओते राजगीर वाला मेला घुमलियै चल एलिय एते ने भीड़ रहै जे आदमी पिसम पीसी होइत रहै
ओ शान्ति स्तूप ओते छै राजगीर में से बहुत अच्छा छै स्मारक छै पूरे गेला के बाद मन शान्त कऽ दै छै हम एक बेर स्कूल के तरफ से गेलिये रहे जब अठवा क्लास रहिए तब छओ सात जगह घुमलियै रहै बहुत अच्छा लगले रहए
से प्रतीत होइ छै जे शान्ति इसकुल नाम छै तऽ शान्ते नै रहतै
हँ शान्ति स्तूप छै ओतऽ गेली रहे चिड़िया घर
हँ चिड़ियाघर तऽ गेलियो रहे
कथी सब देखलीही
चिड़ियाघरमे मोर देखलियौ बघ देखलियौ फेरसँ
बड़ा बड़ा शेर सब देखलि ओ फिर से बहुत सारा जानवर देखलो हमरा त ओते सबके नामो सब याद न छौ लेकिन बहुत मजा आ गले घूम क दू बार हमरा सबके टिकट कटा बऽ के पड़लै तब हमरा सबके अच्छा सँ घूमेलकै नय तऽ घूमेबे नय करैत रहै
एक दिन मे नय भेलौ
एक दिन मे तऽ गेलियै लेकिन दू बार टिकट कटाबऽ के पड़लै तब एक दिन मे भेलै
ओ मतलब दुपहर मे बन्द भऽ गेलै हेतो तब फेर शाम मे कटेने हे भी
हँ डबल खर्चा कऽ कऽ लेकिन इहे कही जे इसकुलके पैसा रहै तऽ हमरा सभके कोइ प्रभाव नय पड़लै
इसकुल के तरफसँ पैसा आबै छौ
हँ इसकुले के तरफ से ने घुमाब ल लऽ गेल रहथिन मैम बहुत जिद केलियै नय पैसा आयल रहै लेकिन नय लऽ जाइत रहथिन तऽब हमसभ कते जिद केलियै तब कहलकिन जे ठीक है चलो ओहो में सब बच्चा के नय लगेख किन कोनो कोनो बच्चा के लऽ गेलखिन आ पूरा बस खालिए रहै तैयो सभ बच्चाके नै लऽ गेलखिन आ ऊपर से खानो दैत रहथिन से तीने मतलब ने अपना टाइम से ज जखन भूख लगैत रहै तखन खुएबो नै करैत रहथिन एगो सुबहमे चना आ गुड़ दैत रहथिन ओकर ब शाममे चावल दाल आ राात मे रोटी सब्जी
तऽ कते दिन रहलीयै रहे
दू दिन
दू दिनमे सभ जगह घुम लेलही
सब जगह कहाँ घुमेलखिन बस एगो खाली जू घुमेलखिन आ गांधी सेतु पुल ओते पर गंगा नदी से फेर से महावीर मंदिर बस एतबे चीज घुमली आ बस राते के अपन बस रहे त उहे बस में बैठा के सीधे लऽ के चलेलक कीन एतऽ हमरा बारह बजे रात मे एतऽ घर पर उतारलकै
आ हमसब जे गेलियै रहै घूमल लेल स्कुले से
हँ
तऽ हमरा सबके पाँच दिन लैग गेले रहे लेकिन हमसब पूरे जगह घूम लेलियै अधिकतर जते पटना मे रहे सब जगह घूम लेलियै गोल घर फेर राजगीर गेलियै फेर सेरशाह के मकबरा गेलियै जते चीज होइ छौ ने ओ अथिमे पावा पूरी मंदिर गेलियै अथी पानी के बीच में मंदिर छै बहुत अच्छा लगै छै देखऽ मे ओतौ गेलियै सब जगह घुम लेलियै अधिकतर तऽ पाँच दिनमे पूरे घर एलियै रहए
हमरा सबके ल ऐ नै गेलखिन हमरा सब केत से शुक्र के लऽ गेलखिन आ रैव के एत आ के पहुँचाये देलखिन
ओ आ हमसभ गेलियै रहे तब अथी सातो कुण्ड मे नहेलियै रहे
ई तऽ राजगीर मे ने
हँ तऽ राजगीरो गेलियै रहे जते बिहार के प्रमुख प्रमुख जगह छै नऽ
हँ
सभ जगह घूमकेऽ एलियै रहे म्यूजियमो गेलियै रहे म्यूजियम तऽ बहुत अच्छा छै पटना के
हँ ई बार हमहुँ सुनलियै हे जे बहुत अच्छा छै म्युजियम सब
हऽ पटना के म्युजियम बहुत अच्छा छै ओत पर देख के लेल और सीख के लेल बहुत अच्छा अच्छा चीज सब छै
हँ इहो बात लेकिन तैयो त बिहार पिछड़ा देश पिछड़ा राज्य छेबे करै
बिहार पिछड़ा राज्य छै लेकिन धीरे धीरे उन्नति पर आ रहले हे
हुॅं देखी कहिया तक उन्नति होइ छै बिहार के
हुॅं आर बताही हलो
हँ हेलो
आवाज नै अबै छौ की
आब अबै छौ
ओ तऽ आर बताही आरो कोनो जगह के बारे मे
एगो कुल्लू मनाली के जगह के बारे मे हम बताबे छ ओ घ
घुमेल लऽ गेली रहि ओतौ की
हँ ओतौ गेल रहिये
ओ तऽ ओतऽ कथी सब देखली
ओतय नऽ एगो चीज हम देखलियै जेना एत पर बहुत सारा पेड़ छौ नऽ ओत पर ने एकेगो खाली पेड़े छै
एके गो
हँ एक्े रंग के सारा पेड़ छै
ओ
आ ओहिसे भी हिमाचल सबमे सेब सब बहुत फड़ैत छै पहाड़ी इलाका छै बर्फीला इलाका छै
हू
ओतय के नऽ एगो फेमस मंदिर छै ओ मन्दिर के हमरा नाम न याद आ रहलो ह लेकिन ओ मंदिर के पीछे नऽ खाली एके रंग के पूरा पेड़े छै एके रंग के
ओ
हेलो
हू आरोजुबा ई सब ताजमहल ई सब घुमऽ नहि गेल छिही तू
नहि खाली हमरा ताजमहल के बारेमे एतबे पता छै शाहजहाँ मुमताज के यादमे शाहजहाँ ताजमहल बनेलकै रहए
ओ आर ऐसे बेसी कुछो नहि
सुनै छियै कि जे ताजमहल मुमताज गाड़ल छै
हँ ओकर मुमताज के नऽ
हँ
हँ ओमे छै ताजमहल मे
लश गरबा के ओकर ऊपरसँ ताजमहल कथि लए बनबा देलकै
स्मारक के रूप में बना देलकै है
सभ जे
ने घुमने छियो लेकिन जते आदमी घुमने छै से कहै छै उ मे ताजमहल मे भयानक कनि लगैत रहै छै हर वक्त
हँ हँ ओकर सारा रहस्य अभी तक केकरो अच्छा सऽ पता नऽ चल पेले हे
हँ
आ एतेक सभ चीज खराब भऽ गेलै लेकिन ताजमहलके थोड़ा सा भी। आब हल्का हल्का पीला पीला पर आ रहले हऽ
तऽ ओकर कारण छै फैक्ट्री से दिल्ली मे जे फैक्ट्री छै यमुना नदी के बगल मे। ओकरा से निकलय वालला धुआँ जे छै एसो टू सल्फर डाइऑक्साइड उऊ के वजह से नऽ उ धीरे धीरे पीला पड़ रहल है ओकर रंग बदरंग भऽ रहल रहलैय लेकिन ताजमहल के जे छै सुन्दरता ओ कभी खतम हुअवला नहि छै ओकर रंग हल्का हल्का पीला भऽ रहले है उहे प्रदूषण के कारण भ रहले हे
ओ बिहार मे प्रदूषणो बहुत छै
प्रदूषण